हेलो हेलो
हँ हँ आवाज जाइय अहाँके
हँ हमरा आबै छै
अच्छा ठीक छै तऽ आइके टॉपिक छियै हमरा सबके बाढ़
अच्छा जी
हँ तऽ हम अहाँके किछो बाढ़िके बारेमे बताबै छी केना आबैत छै बाढ़ि और किया आबै छै तऽ बाढ जे छै एक अ मतलब प्राकृतिक आपदा छियै बाढ़ तब आबे छै जब जब कोनो क्षेत्रमे मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होइ छै या नदी के जल स्तर मे वृद्धि भए जाइ छै और या कतहु बांध बांध टूट तै छैय या बहुत सारा कारण भै सकाइ ए या पानी के सामान्य स्तर जे पानी के जे मतलब सामान्य स्तर रहै छै ओहिसँ अधिक ऊपर उठि जाइ छै तऽ आस पास के क्षेत्रमे फैल जाइ छै तऽ तऽ ओकरा बाद कहि सकै छियै बाढ़ जे छै मानव जीवन पशु पशु पक्षी कृषि सम्पति आ पर्यावरण के भारी नु नुकसान पहुँचा बै छै
जेकि भारत मे लगभग हर वर्षके कोनो ने कोनो राज्य मे बाढ़ के स्थिति उत्पन्न हेबे करै छै से तऽ दू हजार नौ मे बाढ़ि अयलै रहऽ अहाँके पते हैत
हँ पता तऽ छै हमरा
हँ जेकि मतलब विशेष रूपसँ अधिकतर जे छै बिहार असम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एहि सब राज्य में बाढ़ के एक गंभीर समस्या बनि चुक बाढ़ जे छै केवल मतलब आर्थिक स्थितिके नहि नहि पहु मतलब आर्थिक स्थिति के क्षति पहुँचाबै छै बल्कि मतलब लोकके जीवन के भी बहुत अस्त व्यस्त करि दै छै और कहि सकै छियै तऽ बाढ़ि जे छै कोनो नदी झील या जलाशय के पानी अपन किनार पर किनारा पर पार कए क आस पास के क्षेत्रमे फैल जाइत छै तब ओ स्थिति के बाढ़ कहि सकै छियै और जे छै ई प्राकृतिक आपदा छियै जेकि अचानक और धीरे धीरे उत्पन्न भए जाइ छै प बाढ के कारण खेत घर मतलब सड़क और भी मतलब बहुत बड़का बड़ा बड़ा जे घर ईसभ रहै छै सभ बाढ़ म डुबि जाइ छै
अहाँके किछु पता तऽ अह अहाँ बताबु
देखियौ बाढ़ के जे छै ने अर्थ ई होइ छै ऐ की जेनाकी अधिक वर्षा बतेलियै ने अहाँके अधिक वर्षा नदी के जल के स्तर में वृद्धि होइ छै
आ और बहुत कारण से भी होय छै कि एकर जे छै अथी होइ छै आ मतलब बाइढ़ आबे छै बाढ़ के आबे के कारण हम बतबै छी हूँ अ हं ब आनेके अ अनेक मतलब बहुते जे छै ने प्र प्राकृतिक मान भी य कारण भी हं छै जेनाकि अत्यधिक वर्षा लगातार दिन राइत बर्षा हबे लाग छै ने तऽ नदी सब में पइन बहुत जादा भए जाइ छै समझलियै अहाँ
हूँ हूँ बाजू
तऽ नदी जेलासँ मात्रा बढ़ जाइ छै तऽ ओहि सब में जे छै ने बाढ़ आइब जाइ छै दोसर कारण एगो और छै नदी में जल के स्तर बढ़ जाइ छै जेना कै के मतलब छै हिमालय से निकले वाले निकले जे छै छै न नदी सब वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु के सब मतलब वर्षा मौसम के समय में जल के मात्रा बइढ़ जाइ छै ओ सब अ अथी सब जे छै न पत्थर बरफ सब पिघइल पिघइल के तऽ उ सब पानिये ने बनि जाइ छै तऽ ओ जे छै फेर नदी में आबै छै तऽ ओ फेर बइढ़ जाइ छै पानि ठीके छै ठीक छै आ एगो आओर कारण छै ओ कारण तऽ ढेर छै लेकिन एगो आओर बतबै छी आ बान्धसब जे छै ने कोनो टुटि जाइ छै आ क क कई बेर जे छै बहुत अधिक प्रेशर रहै छै मतलब दबाव रहै छै अथी से बान्ध सबपर आ या अचानक बइरेज से जेना पानि छोड़लकै ने समझलियै तऽ ओहिके लिए जे छै ने तऽ ओ ओकर ओतना प्रेशर नय झेल पाबै छै तऽ ओहोसँ बाँध तोड़ै छै आ सीधा बाइढ़ आइब जाइ छै आ एगो आओर कारण ई बतबै छी कि जेना आ पेड़ पौधाके जे छै ने कटाइ आर जे करै छै ने ओहोके कारणसँ जे छै ने बरसा जे पानि छै ने ते तेजी से बढ़िक नदी में चइल जाय छै बाढ़ आबे छै समझलियै अ कभी कभ आ जलवायु परिवर्तन भी होइ छै जेनाकि तापमान में वृद्धि भए गेलै एहिप मौसम के संन्तुलन बिगइड़ जाइ छै ठीक छै आ ओहि से जे छै ने कोनो क्षेत्र में बहुत त अधिक वर्षा होइ छै तऽ बहुत अधिक वर्षा होइ छै तऽ ओहि लए क बाइढ़ आइब जाइ छै आंच कुछ बताबु ओइके बाद
हँ मतलब भारत में जे बाढ़ आबय छै ओकर समस्या मतलब भारत में जे बाढ़ आबै छै ओकर समस्या की छै
तऽ जे छै भारत जे छै कृषि प्रधान देश छै इ सब इ ई तऽ जानते हेवय कि भारत के अधिकतर लोग कृषि प मतलब आधारित छथिन आओर एतकाधिक कांश जनसंख्या मतलब गाँव घरके क्षेत्र मे रहै छै आ मानसून जे हय छै मानसून के दौरान मतलब बहुत एहेन राज छै जेमें बाढ़ आबय के स्थिति रहै छै जेनाकि कहि सकै छियै बिहार में से सभसँ बेसी कोशी मतलब गण्डक बागमती जे और गंगा जे मतलब जसन जे नदी छै ओइमे अक्सर बाढ़ आबे के कारण बनल रहे छै ओर असम में जे छै कहि सकै छियै ब्रह्मपुत्र नदी जेकि हर वर्ष ओइमे हर साले बाढ़ आबै छै
ह
ओर बिहार में जे छै बिहारके अक्सर बाढ़सँ मतलब प्रभावित राज कहल भी जाइ छै ओर किया कियकि एतय हर वर्ष मतलब लाखो लोग मतलब बाढ़िसँ प्रभावित रहै छै और मतलब कारण लोक के अपन घर छोड़ कऽ मतलब बाहर में शिवर मतलब लगबै पड़ै छै बाहर जाय पड़ै छै एकर मतलब बाढ़िके प्रभाव बताबै छी मतलब दुष्प्रभाव कहि सकैत छियै एहिसँ की की मतलब क्षति भ सकैए हानि तऽ सभसँ पहिले छै कि बहुत एकर बहुत ज्यादा छै मतलब हानि तऽ एकर सबसे पहिले बताबै छै कि जन हानि जेनाकि बाढ़ के दौरान जे छै बहुत लोकके मृत्यु भए जाइ छै आओर एहिमे होइ छै कि पानिके प्रेशर बहुत ज्यादा रहै छै जैस कि लोग ओहि में बहि जाइ छै आओर मतलब बहुत बेर एहन हइ छै छै कि समय पर काम नय होइ छै तऽ मतलब मइर जाइ छै लोकसब अगर कंट्रोल नय भए पाबै छै पानि तऽ
हँ
तेकर बाद भए गेल कि सम्पत्तिके भी हानि होइ छै बाढ़ में मतलब घर सड़क पुल स्कुल जते भी छै हॉस्पिटल अस्पताल ईसब मतलब सभ बड़का बड़का हका भाव जे छै रहै छै भवन ईसब मतलब ओइमे गिर जाइ छै आओर लोग भी जे छै मतलब लोकके बरसों के मेहनत मतलब रहै छै केकरो मतलब बहुत दिनसँ मेहनत कए कऽ कोइ तऽ अपन मतलब मुकाम हासिल करैत छै या फेर अपन एतेक बड़का बड़का घर बनाबैत छै स्कूलले बनाबैत छै किछोइ तऽ फेर मतलब ओहिमे घर एक मतलब घण्टोमे ओ एक एक क्षणे में मतलब ओ सबकिछो खतम भए जाइ छै ओर एक कारण छै कि कृषिके नुकसान होइ छै बाढ़िके सबसँ अधिक प्रभाव किसाने प पड़ै छै जेकि खेत में मतलब बहुत कड़ी मेहनत करि कऽ फसल मतलब किसान सब उगबै छै आओर एक क्षण में ओ तुरन्त बाढ़ आबयके कारण बहुत जल्दी तुरन्ते खतम भए जाइ छै आब पशुधनके मतलब पशुके भी क्षति होइत छै तऽ बाढ़िके कारण जे छै बहुत सारा पशु बहि जाइ छै बाढ़ेमे आओर ओकर मृत्यु भए जाइ छै ओहिसँ ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ैत छथिन आओर बाढ़ अ बाढ़ जे छै और मतलब बीमारी के भी बाढ़ आबे से बहुत प्रकार बिमारिओ भए जाइ छै बिमारिओ फैलि जाइ छै जेनाकि कहि सकै जे कि बाढ़ के आबे से मतलब कि कि बाढ़ जे छै मतलब गन्दा फन्दा पानी से आबे छै छै ने दूषित पानी रहै छै ओ जेकि मतलब बहुत प्रकारके बीमारी होइ छै मलेरिया डेंगू डायरिया है जा आओर मतलब किछु किछु जे छै ने मतलब त्वचा सम्बन्धी रोग भी भए जाइत छै आओर मतलब ओहि टाइम मे लोक के स्वच्छ मतलब पानि नहि मिलैत छै ओहिके कारण एक बहुत बड़का समस्या बनि जाइ छै
आओर कहि सकै छियै तऽ मतलब हमरा आरके यातायात आओर संचार व्यवस्था भी प्रभावित होइ छै जेना कि मतलब कोई कतौ यात्रा करे छै तऽ ओहि टाइम मे बाढ़ के आबे के टाइम मे मतलब कुछ सुझे नहि लागे छै केना की करते तऽ ओहिके कारण सड़क आओर रेलवे लाइन जे छै ओ भी मतलब डूबि जाइ छै तऽ एहिसँ यात यातायात आओर संचार व्यवस्था भी मतलब लोकसभके बाधित भए जाइ छै केना मतलब बाढ़ि आब आबि जेतै पानि भए जेतै तऽ केना जेबे करतै आओर कहि सकैत छियै शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ैत छै मतलब स्कूल आरमे पानि भरि जाइ छै तऽ ओहिसँ राहत शिविरमे बदल बदलि दैयके कारण बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ मतलब सभ किछु बरबाद भए जाइ छै
हँ हुन
एकर किछु सकारात्मक प्रभाव भी छै से अहाँके किछु पता हैते तऽ एहिके बारेमे बताबू
एकर सकारात्मक प्रभाव तऽ हमरा जे छै नहि छै पता अहाँके पता ये तऽ बता दिअ हमरा तऽ हमरा हमरा लेकिन हमरा लेकिन बाढ़िमे जे छै ने आ अपने आप जे जाय छै सावधानी मतलब की करि के रहना चाही केना करना चाही ई सब पता ये हम लेकिन जेनाकि एतऽ बाढ़ जेना आबै छै ने सुरक्षित स्थान पर चलि जेना चाही अपना सभके सुरक्षित स्थानपर चलि जाना चाही आ प्रशासन के निर्देशो के पालन करना चाही मतलब के के मतलब पुलिस प्रशासन जे रहय छै ने ओ चेतावनी दए दै छै केना की करनाइ छै नहि करनाइ छै कतय जेनाइ छै ओकर नियमके पालन भी करना चाही पियैके लिए जे छै ने जल जे छै स्वच्छ जल के उपयोग करय के चाही मतलब पियैके लिए स्वच्छ जलके बिजली बिजलीके उपकरणसँ दूर रहयके चाही आ बिजलीक के उपकरण जेना भेलय पोल के खम्भा जे बिजली वला तऽ बाढ़ मे तऽ ओ गिर सकैत छै बॉडी पर देह पर शरीर पर तऽ ओकरास से छै दूर रहनाइ छै आ एगो बात आओर जेना बाढ़ि आरमे पानि तानिसँ सर्दी खाँसी भए जाइ छै तऽ ओहिके लिए जे छै ने आ अपन जे छै दवाइ तवाइ छोटका मोटका खराक राख लेना चाही आ खाद्य सामग्री भी मतलब खाय पियए के भी चीज जैसे साथ में रखना चाही आ वएह जे छै ने लोकोग आर ओ ओनाहियो उड़ा दै छै ठीक छै तऽ अपवार सब पर विश्वास नइ करयके चाही बाद बाकी हमे बात के खतम करै छीय ठीक छै
अच्छा कनि हमर दू लाइन सुइन लिअ कि मतलब सरकार के की भूमिका एहिमें निभाबै छै छै बाढ़ नियन्त्र त्रन जे छै मतलब सरकार जे चाहै छै बाढ़ नियंत्रण आओर राहत का मतलब काम मे सरकारके महत्व कोन भूमिका रहै छै मतलब सरकार सबके सबकिछो मतलब पहुँचाबै छै खाना बा मतलब सबकुछ कहि सकै छियै तऽ बरतन इसब आ रहयके भी सुविधा दै छै सरकार मतलब एकरा जकरा पास नइ नइ जा नइ रहैके स्थिति मतलब छै घर डुइब जाइ छै ई सब में बाँकी ठीक यऽ हमहूँ राखै छी
ठीके छै